हेलो
हेलो
नमस्कार
नमस्कार हँं सब ठीक छैय क्या हाल चाल?
ह ठीक छैय। आइ हम एक विषय अलग अलग करियर विकल्प आऔर भविष्य पर चर्चा करैके चाही ठीक छैय ने
हँ से ठीक छैय।
खाली हम सोचे छललू जे आइ समय मे करियर विकल्प कतेक बढ़ि गेल अछि। जे बहुत विद्यार्थी एहि बात के ले के भ्रमित रहै छथि जेकिर जे अपन भविष्य लेल कोन क्षेत्र चुनलथि?
बिलकुल क्यूंकि पहिने सीमित विकल्प छल मुदा आब विज्ञान वाणिज्य कला तकनीक वेबसाइट खेल मीडिया आ अनेको क्षेत्र खुलि गेल अछि।
सच कहू त बहुत विद्यार्थी केवल समाजक दबाव या दूसरक देखा देखी प करिय चुनी लैत छथि जे बादमे ओखनी लेल परेशानीक कारण बनि जाइत अछि।
हँ जबकि करियर चुनैत समय अपन रुचि क्षमता व्यक्तित्व आ दीर्घकालीन छै लक्ष्य पर विशेष ध्यान देबाक चाही
हमरा लगैत अछि जे चिकित्सक बननाय एक सम्मानजनक करियर विकल्प छी कियकि एहि क्षेत्र मे व्यक्ति लोकक जीवन बचाबे आ सामाजिक सेवा करबाक अवसर पाबै अछि
बिल्कुल मुदा चिकित्सा बनबाक लेल वर्षो तक कठिन अध्ययन धैर्य आ आ समर्पणक आवश्यक होइत अछि।
कलियामे एक अभियंता से बैठलियौ जे बताबै छलाह जे तकनीकी क्षेत्रमे निरंतर न आविष्कारक आ सिखबाक अवसर भेठैत अछि।
ई सही बात अछि क्योंकि अभिनताः आधुनिक समाज विकास निर्माण आ तकनीकी प्रगति मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि।
सच कहू तऽ अध्यापक करियर सेहो बहुत महत्वपूर्ण अछि। जाकि शिक्षक भविष्य पीढ़ी तैयार करैत छथि।
हँ एक अच्छा शिक्षक हजार विद्यार्थी के जीवनक दिशा बदलि सकैत अछि आ समाजक निर्माणमे योगदान सकैत अछि।
हमरा लगैत अछि जे प्रशासनिक सेवामे जायब सेहो बहुत प्रशिकष्ठित विकल्प अछि। किया कि एहि माध्यम से व्यक्ति समाज आ राष्ट्रक विकास मे प्रत्यक्ष योगदान द सकैत अछि।
बिल्कुल मुदा एहि लेल गहन अध्ययन व्यापक ज्ञान आ कठिन प्रतिस्पर्धा से गुजराबाक आवश्यक होइत अछि
कलिय हम एक व्यावसाय केर सफलता कथा पढ़लियौ जाहि से बुझायल जे व्यवसाय से ओ बहुत पैघ अवसर प्रदान करैत अछि
हँ सफल व्यवसाय केवल अपन जीवन नहि बदलैत अछि बल्कि कि अनेको लोक केँ रोजगार सेहो प्रदान करैत अछि
सच कहू त खेलक क्षेत्रमे सेहोव आइ कालिक बहुत सम्भावना बढ़ि गेल अछि
बिल्कुल जे प्रतिभा अनुशासन आ निरन्तर अभ्यास होय ले खेलल क्षेत्र मे राष्ट्रीय आ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनावल
हमरा लगैत अछि जे लेखन पत्र कारिता संचारक क्षेत्र सेहो महत्वपूर्ण अछि किया कि एहिह माध्यम से समाजके जानकारी आ जागरूकता प्रदान कयल जाइत अछि
हँ एहि क्षेत्रमे रचनात्मक जिज्ञासा आ सच्चाइ बहुत महत्व होइत अछि
कली हम देखलियौ जे बहुत युवा चलचित्र निर्माण कथा लेखन अदृश्य सामग्री निर्माणमे सेहो अपना भविष्य बना रहल छथिन
ई क्षेत्र रचनात्मक लोक लेल बहुत अवसर प्रदान करैत अछि मुदा एहि मे धैर्य आ निरन्तर सुधार धर जरूरी अछि
सच कहू तू कृषि से एक महत्वपूर्ण करियर विकल्प अछि जेकरा बहुत लोग कम आक छथि
बिल्कुल आधुनिक कृषि जैविक खेती आ कृषि व्यवसाय भविष्यमे ब बहुत पैघ भूमिका निभाबैवला अछि
हमरा विश्वास अछि जे कोनो करियर छोट या पैघ नहि होइत बल्कि व्यक्ति ओकरा केना अपन मेहनत आ समर्पण मे सफल बनाबैत अछि ई अधिक महत्वपूर्ण होइत अछि
बिलकुल जी क्यूंकि सफलता क्षेत्र पर नहि बल्कि व्यक्तिक केर सोच परिश्रम अनुशासन आ निरन्तर सिखबाक इच्छा पर निर्भर करैत अछि
सही कहलियै कैये चुननाइ जीवनक सबसँ महत्वपूर्ण निर्णय सबमे से एक अछि आज व्यक्ति अपन अपन रुचि क्षमता मूल्य आ दीर्घकालीन लक्ष्य केँ ध्यानमे रखी कई सही क्षेत्र चुनेैत छी त ओ केवल आर्थिक सफलता नहि बल्कि संन्तोष सम्मान आजीवनक वास वास्तविक उद्देश्य सेहो प्राप्त क सकैत अछि
काल्हि हम सोचैत छलहुँ जे बहुत विद्यार्थी विद्यालय समाप्त करबाक बाद एहि उलझन मे पड़ैत जाइत अछि जे आखिर कोन क्षेत्र चुनल जाय जाहिमे भविष्य सुरक्षित रहन आ मन सेहो लागल रहल
बिल्कुल क की गलत करियर चुनला पर व्यक्ति बरसो तक मेहनत करे मुदा ओकरा ओ संन्तोष नहि भेटैत अछि जे सहि क्षेत्र चुनला पर भेठी सकैत छल
सच कहू तो पुलिस सेवा सेहो एक महत्वपूर्ण कैरियर विकल्प अछि अछि क्यूकि एहि क्षेत्रक लोक समाजमे कानून व्यवस्था बना रखबाक जिम्मेदारी निभाबैत अछि
हँ ह एक कार्य लेल साहस अनुशासन ईमानदारी अ कठिन परिस्थिति मे नय लेबाक क्षमता आवश्यक होइत अछि
हमरा लागैत अछि जे सेनामे सेवा करनाइ सभसँ सम्मानजनक करियर सभमेसँ एक मानल जाइत अछि
बिलकुल कियाकि सैनिक अपन देशक सुरक्षा लेल अपन आराम परिवार आ कई बेर अपन जीवन धरि समर्पित करि दैत छथि
कल्हि हम एक वैज्ञानिक जीवनक बारेमे पढ़ैत छलहुँ जे वर्षो तक एक ही समस्या पर शोध करैत छलाह आ अन्त महत्वपूर्ण खोज एकलनी
ई बहुत प्रेरणादायक बात अछि कियाकि विज्ञानक क्षेत्र धैर्य जिज्ञासा निरन्तर अध्ययन मांगैत अछि
सच कहू तऽ शोधकर्ता बनायन सेहो एक रोचक क्रिया वि कल्प अछि जाहिमे व्यक्ति नव ज्ञानक खोज करैत अछि
हँ हँ समाजक प्रगति मे शोध करताक योगदान अक्सर बहुत गहरा होयत अछि भले लोग ओकरा प्रत्यक्ष रूप सँ नहि देखैत हो
हमरा लगैत अछि जे बैंकिंग क्षेत्र सेहो बहुत लोक को पसन्दीदा कैरियर बनि रहल अछि
बिल्कुल कियाकि एहि क्षेत्र मे वित्त ज्ञान जिम्मेदारी आ विश्लेषण क्षमता केर बहुत महत्त्व होइत अछि।
कल्हि हम एक वकील स्त साक्षात्कार सुनलहुं जाहिमे मे ओ न्याय व्यवस्था आ नागरिक अधिकारक महत्व पर चर्चा चर्चा करैत छलहा
वकालत वास्तवमे एक एहन क्षेत्र अछि जतय तर्कशक्ति अध्ययन आ न्यायक प्रति समर्पण बहुत आवश्यक होइत अछि
सचकहु तऽ कला आ संगीतक क्षेत्र के पहिने लोक कम महत्व दैत छलाह मुदा आब स्थिति बदलि रहल अछि
ह कियाकि प्रतिभाशाली कलाकार अपन कला से पहचान सम्मान आ जीविका तीनू प्राप्त कैय सकैत छथि
हमरा लगत अछि जे लेखन क्षेत्र सेहो अत्यन्त प्रभावशाली अछि क्यूंकि एक पुस्तक लाखो लोकक सोच बदलि सकैत अछि
बिल्कुल इतिहास मे अनेको लेखक अपन विचार मे समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ि गेल छथिन
कल्हि हम देखलू जे बहुत युवा उम्मीदता दिस बढ़ि रहल अछि उं आ अपन व्यवसाय शुरू करबाक प्रयास करैत अछि
ई बहुत सकारात्मक बात अछि कियाकि उद्यमिता केवल स्वयं के नहि बल्कि अनेको लोक केँ अवसर प्रदान करैत अछि
सच कहु तो करियर अपन चुनौती आ अपन विशेषता होइत अछि
हँ एहि कारण करियर चूनैत समय केवल आय नहि बल्कि रुचि योग्यता दीर्घकालीन सब पक्ष पर सेहो विचार करबाक चाही
व्यक्ति अपन क्षेत्रक सही जानकारी प्राप्त निर्णय ले तऽ ओकर सफल होबाक सम्भावना बढ़ि जायत
बिल्कुल कियाकि जानकारी पूर्ण निर्णय भविष्यक अनेक समस्या सँ बचा सकैत अछि
सही कह ले कैरियर केवल रोजगार प्राप्त करबाक माध्यम नहि बल्कि जीवनक दिशा पहचान उद्देश्य आ योगदान तय करबाक साधन होइत अछि
कलिय हम सोचे चलू जे करियर चुनबाक समय बहुत लोग केवल एहि बात पर ध्यान दे छथि जे कोन क्षेत्रमे बेसी आय अछि मुदा ओ एहि बात पर ध्यान नहि दैत छथिन जे ओहि क्षेत्रमे हुनकर रुचि अ छि कि नहि
सच कहू तऽ आजुक समय मे चलचित्र निर्माण आ वित्रचित्र निर्माणक क्षेत्र बहुत तेजी से बढ़ि रहल अछि या युवा वर्ग एहि दिशामे विशेष रुचि देख देखबी रहल अछि
ह्म हँ कियाकि अहि क्षेत्र मे व्यक्ति कथा इतिहास समाज आ वास्तविक घटनाक मान माध्यम से लोकक सोच के प्रभावित कर सकैत अछि
हमरा लागत अछि जे दृश्य संम्पादनक क्षेत्र सेहो भविष्य मे बहुत महत्वपूर्ण बनत किएकि डिजिटल माध्यम विस्तार लगातार रहल अछि
बिलकुल एक कसक सम्पादक साधारण दृश्य के आकर्षक आ प्रभावशाली बना सकैत अछि जाहिी से दर्शकक अनुभव बदली जाये त
कहलियै हम पढ़लहुँ जे बहुत युवा अवसर स्वर कला कथा वाचन आ परस्तित कौशल सिखी अपन पहचान बना रहल अछि
ई बात सही अछि किया की प्रभावशाली बोलबाक क्षमता आजुक समय मे लगभग हर क्षेत्र मे उपयोगी अछि
सच कहू तऽ पर्यटन क्षेत्र सेहो एक रोचक करियर विकल्प अछि अछि जाहिमे व्यक्ति अलग अलग स्थान संस्कृति आ इतिहासक बारेमे सीख सिखैत अछि
एहि क्षेत्र मे काम करनिहार लोक सब दुनिया के नजदीक से देखबाक
हमरा लागैत अछि जे भाषा विशेषज्ञ बनायन सेहो एक महत्वपूर्ण विकल्प अछि क्यूकि दुनिया भरिमे अनेक भाषा सिखबाक माग बढ़ि रहल अछि
बिलकुल विभिन्न भाषा जाननिहार व्यक्ति शिक्षा व्यापार आ अन्तर्राष्ट्रीय सम्मान मे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकै छै
कलियामे एक सफल कृषक कहानी पढ़लहु जे आधुनिक खेती के माध्यम से हजारो लोक लेल प्रेरणा बनि गेलाह
दर्सर्भेद अछि जे खेती केवल परम्परागत नहि बल्कि ज्ञान आ नवाचार से जुड़ल एक बड़ा व्यवसाय बनि सक छै
सच कहू तऽ पशुपालन मत्स्य पालन खुकुरी डीम पालन
जेका क्षेत्रमे सेहो सम बहुत सम्भाबना अछि
ह आ वैज्ञानिक तरीका अपनावल जाइत अछि एहि क्षेत्र सबमे अच्छा भविष्य बनावल जा सकैत अछि
हमरा लागत अछि जे सेवा से जुड़ल क्षेत्र सेहो बहुत सम्मानजनक अछि क्योंकि एहि माध्यममे लोकक जीवन मे सकारात्मक बदलाव आनल जा सकैत छी
‌ बिल्कुल समाज सेवामे कार्य करनिहार लोक आर्थिक लाभ से बेसी मानव कल्याण पर ध्यान दैत छथि
कहलिय हम देखलु जे बहुत युवा अपन कौशल आधार पर स्वतंत्र रूपसँ काम करय लगल अछि
ई आत्मनिर्भरता के संकेत अछि आ एहि से व्यक्ति अपन समय आ कार्यशैली पर अधिक नियंत्रण रखि सकैत अछि
सच कहू तऽ भविष्य ओहि लोक होयत जे लगातार सिखैत रहत आ समय अनुसार स्वयंके बदल लैत रहत
बिल्कुल कियकि ज्ञान आ कौशल लगातार विकसित होइत रहैत अछि